सि हलो हलो!
हलो,? हा अचेव थी आवाज़ु
हा हा, अचे ती आवाज़। हा हा, अचे थी -अचे थी, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल।
ॿुधायो बस बढ़िया तव्हां ॿुधायो, बढ़िया बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
काथे रहंदा आयो तां?
मां त भूसावल मां थी ॻाल्हायां पई।
भूसावल मां!
तां किथां ता ॻाल्हयो?
आगरा।
हलो?
एम पी अ मां
अच्छा एमपी मां, एमपी‌ मां कहिड़े, कहिड़े शहर मां एमपी मां?
गवालियर, गवालियर मां।
ग्वालियर! आ अच्छा अच्छा ठीकु आ। एमपी में मुंहिंजा पेका आहिन कटनीअ में।
अच्छा अच्छा, उहो थोड़ो परे पवंदो आ।
हा, चङो परे आ पतो आ न। ॿियो ब
ॿियो?
थी वई रोटी पाणी?
हा, अच्छा।
हा थी व्यो सब, फ्री थी वियव?
हलो- हा हा, रोटी पाणी अंञां इअं दीदी तां नास्तो वास्तो कयो आ?
घणो टाईम थियो थव हिन ऐप में जुड़ी?
देर थव छा? हलो! मा चयो अलाए ॻाल्हाए न सघंदव, हा। हा हा अचे ती।
हा हा ठीक आ‌ न ॿियो ॿुधायो?
आहे मौसम सही आहे हुते असांजे घर हा सही आ न हिते गर्मी आ।
न न असांजे इते त बढ़िया मौसम थी वियो आ थधो।
ॿियो तव्हांजे हिते अथव मंदिर वंदिर अथव झूलेलाल साईंअ जा।
हा हा मंदिर त जाम
हम्म, हा वेंंदा हूंदव न चाली चालीसा वग़ैरह सतसंग वत्संग कहिड़े सत्संग व वग़ैरह त वेंदा आहियो?
वधीक असां होॾेऐ वेंदा आहियूं टिकाणे में।
अच्छा अच्छा ॿार वार घणा तव? हा हा गुरुद्वारे में।
गुद्वारा वेंदा आहियो?
ह?
ॿार कीअं ॿार वग़ैरह कीअं नंढा तव?
हा ॿार नंढा
हा घणा तव ॿार? मूंखे ॿ छोकरा आहिन, नंढा आहिनि। हिकिड़ो ही तव, ॿ आहिनि मूंखे छोकिरा हम्म। हा हा
त छा कंदा तव?
न मुंजा त नंढा आहिनि पढ़ंदा आहिनि अञा हसबैंड मुंजा त प्रिंटिंग प्रेस जी दुकान आहे असांखे।
छा जी?
प्रिंटिंग प्रेस जी बिज़नेस।
पैंट
हा हा
बढ़िया बढ़िया गुरू ही महेर आहे।
ॿियो
हम्म तव्हांखे छाजा धंधा तव असांया, छा था चओ?
असांखे मिठाई जी दुकान हुई पहले।
अच्छा
हाणे वरी सेपरेट थी विया आहिनि भावर
अच्छा
हा ऐं असां वरी पांजी दुकान किराऐ ते ॾिनी आ।
अच्छा किराए ते ॾिनी तव पूछास
ॾाढी रेहम आ ॾाढी रेहम आ।
अच्छ, अच्छा पोइ छा खोलियो थव ॿियो?
न, न पहले खोलियोस कमु हलियो न त किराए त ॾेई छॾियो।
अच्छा, अच्छा ईअं ईअ हा ठीकु आह न कोई ॻाल अच्छा, अच्छा।
ॼाम हल्यौ न असांजो पड़ोसी हा उ त आहे न,
हा।
इय हलंदासीं न।
हा ॿियो छा, हलाइणो बि थसि हुनखे हलायो बि, न हा
कम ता कयो शा त
कम बि कंदा वञो। हा, हा थोरो कम बि कंदा वञूं न।
अच्छा।
वरी ॿार ईंदस।
धिकौ अन्ना त ॿि बजे भी ईंदा हुंदव न, कैणो छुट जे
हा, हा, ॿी, ॿी बजे ईंदा आहिनि, ॿी, अढाई बजे ईंदा आहिनि। पर सॼो वरी निपटाए रखूंव न रोटियूं पाणियूं।
हा।
हु।
आहिनि जॻहियूं आहिनि घुमण जूं
छोक, हा खोड़ शयूं खोड़ जॻहियूं हु घुमण यू
ॿारे में ॿारे में
अच्छा ॿारहें में थव वॾो थी वियो हुय न चॻो हा, हा सुठो थव न, वॾो थी वियो हुव न चॻो।
सब ठीक आहिनि घर में।
जी
सभु ठीकु थव घर में?
बढ़िया, बढ़िया सभु ठीकु आहिनि, तव्हां ॿुधायो वेंदा आहियो घुमण, वुमण ग्वालियर?
हा
ग्वालियर बि ॼाम वॾो ई आ न। हा, चॻौ ग्वालियर बि त न ग्वालियर नंढो काथे आह, चॻौ वॾो आह ग्वालियर त।
भ महाराष्ट्र इलाइ वॾो आह, महाराष्ट में र
हा, महाराष्ट्र त ॾाढो वॾो आह न, महाराष्ट्र त सुठियूं, सुठियूं सिटियूं आहिनि, बढ़िया आहे घुमण लाइ।
हा, सइ आह।
पे हिन खा नंढो आह।
ॿयाे?
महाराष्ट्र चंगो हु ॿियो ॿुधायो?
पढाई, पढ़ाई कींअ ती हले ॿारन जी? ऐं
बस हलेन थी, कं केंमल पढ़न था, केंमल नथा पढ़न, कंहिं मल परेशान था करन, कंकें मल पढ़न था, हाणे पे पेपर चालू थियण वारा थन ॾह तारीख़ खां
त बस हुन में ई लॻा पया आंयूं। हा हिकु वेंदो आ, हिकु हा हिकु वेंदो आ, हिक खे मां पाण ई पढ़ाईंदी आहियां।
त उ
हा।
हा जेंखे पाण पढ़ाए सघिजे। त
हा जेको हाणे वॾो वेंदो आ हुनखे बि पहिंरीं मां ई पढ़ाईंदीमांसि, हाणे ई मोकिलियोमांसि थी।
हा, बार घर मे पढंदा न आहिन न।
न, वरी ॿ ॿ ॿारनि खे नथी पढ़ाए सघां पई गॾु वेहन न मथां तंग था करन।
हा।
हममममम
अ भाए टाइम लदो
पुट्र तव? घर में बस तां ट्रे ॼणा ई आयो, तहां भईया ऐं तंहांजो पुटु?
हा हा हा ह हाणे फादर इन लाॅ एक्सपायर थी विया।
अच्छा अच्छा हा याॉ अच्छा ॿ साल थिया थव। हमम मुंहिंजा बि फादर इन लॉ मुंहिंजे शादीअ टाईम ते ई गुज़ारे विया
अऊं
हा अठचेरी दङ वाज
जी?
कटिजे थी आवाज छा?
हा अलाए नेटवर्क जी प्रॉब्लम आ अलाए छा!
अच्छा अच्छा।
हमममममह
ॿियो मिली आया कॾहिं? वॾे खां
हा ग्वालियर साइड वई आयां। एमपीअ मुंहिंजा पेका आहिन न कटनीअ ॿुधायोजोमांव।
अच्छा त वलर बि न सी
ग्वालियर बि वेई आहियां मां, हिकु ॿ बार वेई आहियां।
अचछ
हमम हमम हमम
उ ई नंढा शहर त ईंअ ई थींदा आहिन।
हा ॿियो छा हा हा नंढो ई आ न।
ह ॿियो सब बढ़िया?
बसि बढ़िया आहे, हले पयो तो। कमकार सुबुअ खां उथि त।
हा
सुबुअ खां उथु त कमु चालू तो थी वंञें न
हा ॾीहं यो त आराम कंदा हुंदव?
हा हा ॾींहं यो त कंदी आहियां मां। कंदी आहियां ॾींहं यो आराम, हिकु घंटो खनि कंदी आहियां जेस् हिकु घंट्
हा।
ॿ ॿार आहिनि गॾु हिकु किलाक हा हा किलाक खां मथे न सुम्ह मनी आहियां
हा एतिरो आराम बहुत आ, ॿियो छा।
हा एतिरो आराम खोड़ ए।
हम्म।
ठीक आ। ठीक आ आंटी रख।
ह? हैलो
ॻाल्हायो पो वरी, हलो
हा हा थी यो टाइम थी यो, टाइम टाइम थी व्यो? अञां आहे टाईम, ॾह मिंट थी विया?
ह हा हा ॾह मिंट बस थियणं तेई तव।
अञां न थिया तव?
न न न थिया इनि न अंञां, हा। हा हा बसि हाणे थिया ई इनि लॻभॻि। हा न आवाज़ु ॾाढी घटि ती अचे न कटिजे पई ॾाढी आवाज़।
आवाज़ त तहांजी बि कटजे ती न। आ न न नेटवर्क ईशु आहे।
हा! नेटवर्क जे करे, तो थिए पियो।
हा हा।
ठीक आ, ठीकु आ आंटी हा हा।
जय झूले